जयझू
जय झूलेलाल कीअं आहियो तव्हां।
बढ़िया बढ़िया तव्हां ठीकु आहियो।
हा हा सभ मजे में।
ॿार बचा कीअं?
हा सभु ठीकु आहिन तव्हां ॿुधायो मानी थी वई राति।
हा मानी थी वई बिल्कुल बिल्कुल तव्हां वांदा थी विया?
हा हा वांदा थी वियायूं ॻाल्हि कर
हा मूंखे कमु हो तां खां पुछिणो हो जेका असांजा सिंध जा टिमूर्ती सॾाईंदा आहिन न शाह सचल सामी त मूंखे सचल बाबति कुछ प्रोजेक्ट में लिखणो हो मां एम ए सिंधी में करे रही आहियां त मूंखे सचल सरमस्त जे बाबति थोङी ॼाण ॾींदा तव्हां एम ए पूरी कई आहे त हाल ई घट जा पेपर बि ॾिना आहिनि त मूंखे थोङो गाइडेंस ॾियो भेण।
हा हा सचल सरमस्त आहिन हुननि जो जनम स सत्रहं सौ अं उणा उणासी जो हुयो हुननि जो पूरो नालो हुयो अब्दुल अब्दुल बहाव ऐं संदसि पीउ जो नालो हुयो अलदीन आहे। सचल जेके होया उन्हनि जो जनमु ख़ैरपुर रियासत जे गोठ में थियो हुयो। अऊं गोठ जो नालो होयो दराज।
हा
हा अऊं इन ही गोठ में जें जे गोठ में हुननि जो जनम थियो होयो उनी घोट में सचल जो। आलीशान मक़बरो बि ठहियलु आहे हाणे ताईं अञा ताईं।
अच्छा अच्छा
हा हा त जेको सचल जो। सजब सचल जा तालिब श्रद्धा विच आहिन गोठ के दरे राज यानी ॻुझ जो दर करे सॾींदा आहिन। जेके सचल जा अज बी पूजा आहिन उन्हनि खे पूजण वारा माण्हू आहिन न। उहे सचल जी माना आ आहे सच या हक़ जो तालिबु। हिननि जे नाले में में ही हिननि जी माना छि लकियलु आहे सच या हक़ जो तालिबु।
हा
ॿुधण में अचे थो त सचल जॾहिं अञा अठनि ॾहनि सालनि जो हो तॾहिं शाह लतीफ़ ज़िंदगीअ जे पोएं अर्से में हो ऐं सचल खे ॾिसी चयो उया ई जेके शाह हुया न सिंध जा पहिरा शाह शाह अब्दुल लतीफ़ हुननि चयो होयो असां जेके देगिड़ो चाढ़ियो आहे मतलब जेको हुननि देगिड़ो चाढ़ियो आहे। तेहं जो ढकणु इह नींगर लाहिंदो। सचल उनमाल ॾाढा नंढड़ा हुया हुननि उनि खे ॾिसी करे हीअं चयो हुयो शाह लतीफ़ वहदत जो मसलो जंहिं रम्ज़ ऐं राज सां बयानु कयो आहे। उन खे सचल खुलियल लफ़्ज़ल में ॻाये ॿुधायो आहे। शाह लतीफ़ ॻुझयल लफ्ज़नि में चयो आ पर हुननि खुले खुले ॻाये ॿुधायो आये अउं सचल जा जेके के कलाम आहिनि उहे ॾह ॿारहां जुदा जुदा छापा ज़ाहिर थिया आहिनि। त सचल खे शाइरि हफ़्तु ज़बान करे सॾींदा आहिनि सचल खे अ तव्हांखे ख़बर आ सचल की सिंधी हिंदी उर्दू, सिराइकी, पंजाबी, पारसी ऐं अरबी ॿोलियुनि जी ॼाण हुई।
हा तॾहिं त हफ़्त ज़बान सॾाईंदा हुआ। छाकाणि त हुनखे सभु ॿोलियूं सतनि ॿोलियुनि जो ॼाण
हा इहे सत ॿोलियूं आहिनि हिनननि जो ॼाण हुई हुननि उहो पाण पंहिंजो पाण ई सूरत मंझ सुञाण। सचल चवंदा हुया कि पंहिंजे अंदर ई परमात्मा आहे अलाह अलाह छो चवीं पाण ई अलाह जहाण। मतिलब पंहिंजे पाण में अलाह जी खोज कर तूं ई मुधंदड़ तूं ई ॾिसंदड़, शाहिदु आहे क़ुरान नाहे शक गुमान सच साईं हेकडोॅ। जीअं आं शाह लती तीफ चवनि ता की अख़र पढ़ अलिफ जो ॿिया वर्क सभ विसारु पन्ना पढ़िंदे केतरा अंदर तूं सुजारु त इहे बि उननि त मतलबु कुझियल लफ़्ज़नि में चयो इ खुले खुले चयनि ता की सच साईं हिकड़ो ई आहे छो की सचल जे वक़्तु त कई उणायूं हुयूं पंहिंजी समाज में उन्हनि खे उन्हनि उए चइनि था की हा परे कयो उए चइनि था की पंहिंजे पाण में ई अनहला मतिलबु मां पाण ख़ुदा आहियां जो आवाज़ु जीअं जोर सां सचल बुलंद कयो आहे ईअं सिंध जे ॿिए कंहिं शायर न कयो आहे
बाॻी शायर हुआ इहे
हा बाॻी शायर हुया इहे
जी
ताकी तोड़ रवाज ऐं रस्मियूं सारी तव्हां बाग़ी चयो न बागजी बागी ल फ्ज जे मथां यादि अची उए चइनि था की तोड़ रवाज ऐं रस्म सारियूं मर्द थीए मर्दानो
हा
हम हुन जीअ जे अॻियां सभु धर्म समान आहिनि। सचल लाइ सच जो मज़ब आहे मन जी पाकीज़गी जंहिंजो मन पाकी आ पाकीज़ आहे। मन साफ़ आहे पवित्र आहे जेंहि साईं हक जी शनाख्त थिये ती सचल खुल खुली तरह मुलनि मुल जेके मुला हुया मोलविया हुआ हुनजे ढ़ोंग ऐं पाखंड त खे निंदा कई आ हुनजी निंदियो आहे हुन हू इश्क़ हक़ीक़ीअ खे रब ताईं पहुचण जो वसीलो समझे थो
जी
की सचल बंद इश्क द सच्चा ॿिया कुल पंध अजाया सभु बेकार आहिनि
इश्क हक़ीक़िय इश्क मिज़ाज़ी हक़ीक़ीत जी ॻाल्हि था कनि बिलकुल
हा साह सचल जेके ट अ संतनि चयो आहे हा त्रमूर्ति आहिनि इननि सभु इश्क हक़ीक़ी जी ॻाल्हि इश्क मिज़ाजी जी न कई आहे हिननि हिननि चयो आहे वहदत में कसरत ऐं कसरत में वहदद
जी
सचल ऐं सिंधी शहर जी ॿोली उत्तर सिंधीअ सिरेली सिंधी हिननि जा सिरेल सिंधी में आहिनि हिन शाल लतीफ़ जे भेट में अरबी पारसी लफ़्ज़नि जो वधीक इस्तेमालु कयो आहे ऊ सचल जी जेकी जो नालो ई जीअं मिठास वारो आहे हुननि जी ॿोली बि मिठास वारी जो भरी आहे अऊ ईह मज़ हबी हा बागी हुया
इंकलाबी हुई न तॾहिं हुनमें जोश भरी बोली चव- जी जी
हा मज़हबी पाबंदियुनि जे ख़िलाफ़ बग़ावत ऐं इश्क़ जी वाट वठी हक़ जी शनाश करणु इहे ब सचल जे कलाम जा मुख्य सुर आहिनि हुननि हा हुननि सचल जेको अ शाह जेका शुरू कई हुई रिआयत हुनन खे अॻिते वधायो हुयो सचल
हाँ
ॿियो सामीअ जे बाबति ॿुधाईंदा हाणे मूंखे
ह- हा बिल्कुलु
या सचल बाबत ॿियो कुझु बि रहिजी हुजे त तव्हां तव्हां सुठ
हा हा -हा -हा
स्वामी चैन लाए बचूमल स्वामी हिननि जो
हा हा चैन राय बचोमल स्वामी हुननि जो पूरो नालो हुयो
बसि इहा ई ॼाण आहे बाकी
हा हा हुनन्हिन जो पूरो नालो एतिरो ई हुयो अऊ हुन सिंध में सूफी मत वेदांत जी खाण हुई हिन खाण जो हिकु हीरो सामी
अच्छा
हा हा सवामि हुयो उहो मजहब जी जेके तंग दीवारियूं हुनजी मथां उबरी करे गगन मंडल में विहारे करे थी उन्हनि जी त्रिमूर्ति जेके आहियाँ हा-
जी
बालपुण में ई हिना पिता हुया बचो मल हिननि जे पीउ जो नालो हुयो अऊ हा हिननि क बचपन में जा जेके पीउ हुया उहे मुरलीधरबी चवंदा हुया, जाती हिननि जी लूंड हुई अऊ इ हिननि जा जेके पीउ हुआ उहे कपिड़े जा वापारी हुआ अउं जेके हिननि जा ही हुया धन हुननि वटि वधीक हुयो पोइ बि गरीब पास हुया मतलब जीअं सादा सूदा रहंदा हुया ऐं हुननि खे भॻवान जो आत्मिक रंग लॻियल हुयो
अरे वाह!
त बि सुठे लछणनि वारा हुया त पुट ते बि सुठो असरु पियो बालक चैन बि मिठे सुभाउ वारो सच खे प्यारु कंदड़ बाज़ारी तबियत वारो हुयो ऐं हुननि जो नंढपण में ई साध संगत ॾांहुं ध्यान हुयो हुनननि जो ऐं हुननि जे मन में अ सहनशीलता सहानुभूति ऐं सभिनी लाइ सिक हुई ननप बालपूणि में ही बालपूण जे बीजनि जवानीअ में जोहर ॾेखारियो ऐं वृद्धावस्था में त सामीअ जो तेज़ चोॾस फहिलिजी वियो
अच्छा
सामीअ जा जेके शिलोक हुया उहे गुरमुखी में हुया उहे पंहिंजा श्लोक लिखी करे हिकु मट में रखंदा हुया ऐं उन्हनि खे हिंदी अ मट में रखी रखंदा हुया
पहिरीं त जोड़ी न हूंदी हुई इन करे सेफ रखी छॾ
हा हा हा, अउं उहे शलोक चवंदा हुया न हुननि जा जेके त उन्हनि खे मञण वारा महाशिष्य हुया, उहे लिखी रख रखंदा हुया अउं हुननि खे गुरुमख की हिंदी ऐं हट वाणिका हुननि जी हुननि जी श्लोक उन में ॾिसण में अचे थी अउं अरबी फारसी लफ़्ज़नि जी बि झलक अचे थी अउं सामी संस्कृत ऐं हन्द हीअ जोति ज़रूरु घुरो इन्हनि अभ्यास कयो हुयो त हिननि जे जेके श्लोक आहिनि उननि में संस्कृत ऐं हिंदीअ जा बि लफ़्ज़ ॾिसणु में अचनि था अउं संदसि रचना में वेदांत जे सूत्रनि जो त जो तत शास्त्रनि जा जीवन बाबति मतु गीता जो ज्ञान समायल आहे अउं जेके सामी जा बि चार आहिनि उहे आत्मिक ज्ञान जी उपज आहिनि
हा शलोक में आत्मिक विचार वधीक ॾींदा आहिनि जे आत्मा जी अनुभूति थी कई आहे
हा उहे चवनि था, सुतल लाल उथी पाण सुञाण मूं सां प्रीती रख आदर्शी रहत धार ऐं ईश्वर जी शरण वठी पंहिंजो अव विद्या, भरम, निवार हुननि जा जेके मेघराज हुया न हुननि जा गुरु हुया
हा
हा उन्हनि इहो श्लोक चयो हुयो सामी खे ऐं जेके सामी हुया उहे ज्ञान मार्गी कवि हुया
अच्छा अच्छा, ठीकु आहे भेण अॻिते मूंखे ॿिए वारे फोन में ॿुधाइजो मुंहिंजे घर केरु आहियो आहे मां वरी तव्हांखां ॼाण वठंदमि, ठीक आहे। लख थोरा तव्हांजा जय झूलेलाल।
झूलेलाल हा